हेलो।
हेलो।
हाँ।
हेलो।
हेलो।
हेलो अंजना हेलो अंजना की हाल चाल छौ? कते दिन, कतेक दिन भऽ गेलो बात भेल।
हेलो कमल, हाँ यार बहुत दिन भऽ गैल हम ठीक छू। तू सुनाहो तोहर की खबर छो, घर में सब गोटे केहेन छथि।
सब नीक छथि, बस एखन साँझ के समय छै ते रस सोइया के ठाढ़ छी, सोच रहल छी जेते राएत के खाना में की बना बी, इ रोज रोज के गढ़ पैक समस्या थिक।
हं हं हं अच्छे तोहार सेहो इहे हाल छो। हमहुँ एखने फोन करब सोचि रहल छलियौ। जे तोरा से पूछू कि की बना रहल छै, हमरो दिमाग कामने करल रहल छी।
हाँ बहिन इ तरकारी के च कर मे दिमाग खराब भऽ जायत अछि, रोज ओहे आलू लू, परवल, कदीमा खा खा क मन उबी गेल अछि। तोहर भाय की कहलथिन की खेता आज ऊ?
ओ ते कही कि गेलाह कि कछहु नीक जकाँ बना लेब। मुदा तोरा तऽ जनबे छौ कोछहु के मतलब कतेक भारी होतै अछी।
हाँ हाँ हाँ ह एकदम ठीक कहलो कुछो मतलब हुनका नीक आ स्पेशल चाही। मुदा नाम ने लेता हय।
वैसे कोमल तोरा लगहक फ्रिज मे पनीर छौ कि, हम कल्हुके आधा किलो पनीर मंगा क रख रखने छी। सोच रहै छी किछु अलग अन्दाज मे पनीर बनाबी।
अरे वाह, पनीर त हमरो घर मे छी। मुदा ओहे घीसल पिटल कढ़ाई पनीर आ मटर पनीर बनाबै त मोन नहि अछि, तु कहु तोरा कत त कोनो नव रेसिपी पता छ कि
हां, अयबेर त हम एकटा बड़ा सुन्दर आ स्वादिष्ट रेसिपी सिखलहुं अछि, मैथिली अचारी पनीर। इ बिना लहसुन प्याज के सेहो बनि सकत। अछि, त प्याज द क सेहो, एकर स्वाद एक एकदम ढाबा जकां चटपटा होइत अछि।
अचारी पनीर सुनबा मे त बर नीक लगै छै। कहु कहु। एकर पुरा विधि की छ, हम डायरी आ पेन ले क काटि रहल छी नोट क लेब।
डायरी के कोनो काज न छहु, बड़ा असान छहे। सुनबे त, याद भ जेतौ। फोन स्पीकर पर कर ल आ रसोइयामे तैयारी शुरू करह।
रुक, हम फोन स्पीकर पर करैत छी, हां आब कहु। सबसे पहिले की चाही?
अचारी पनीर के सामग्री ले विधि। देखौ पनीर के छोट छोट टुकरा मे काटि लेब। ओकरा बाद एकटा विशेष अचारी मसाला तैयार कर परतौ।
कि कि लागतै
गोटका मसाला चाही एक चमच गोटा सौंफ, जीरा राइ, मेथिदाना, म मंगरैला एहि सबके तवा पर हलका भुनि लेब, ओकरा बाद मिक्सी मे दरदरा पीस ल ध्यान राखय एकदम महीन पाउडर नै करबय, दरदरा हेबाक चाही
अच्छा, त इहे अछि अचारिक खुसबु के राज, ओकरा बाद ग्रेवी केहेन बनतै?
ग्रेवी तेल हेतु टमाटर अदरक आ हरी मिर्च के पीस क पेस्ट बना ल, कढ़ाई मे सरसो तेल गरम करिहै, तेल गरम भए जाय त ओहिमे ई दरदरा पीस पीसल अचारी मसाला द दइब, मसाला जखन चटकाय लागत त टमाटर वला पेस्ट द देब। बस मध्यम आंच पर चारि पांच मिनट, जखन तेल छोरय लागत त ओहिमे कनि हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च आ धनिया पाउडर मिला देहब, अ हां स्वाद के बैलेंस करब लेल एक चमच अमचुर पाउडर या कनी चाट मसाला जरुर डाल देहब।